हहु बौआ ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक यै
हँ ठीक छी
की करै छलियै
किछु नहि कर करैत छलहुँ हेँ एखन पढ़ले छलहुँ हेँ
पढ़ि लै छलहुँ दबाइ खेलहुँ की
नहि एखन खेलहुँ हेँ दबाइ आब कहलिय खायब दबाइ
अच्छा दीदी अखाढ़ मास तऽ चहैर गेलै
हँ अख़ार चैध गेल सकरान्त हयत तहन ने अखार चढ़त
तऽ एखन जेठे अए
हँ एहिबेर मलेमास छलए तऽ दूटा जेठ भऽ गेलै ने
अच्छा तऽ ई जेठे भऽ रहल य तऽ तऽ गाँंव घर मे धान तऽ रोपनी चालू हो गेलै तेना दीदी आब
हँ आब भऽ जेतै जकरा सबके बिआ हेतै धानके पैन हेतै तऽ अख़ारे सँ चालू होइ छै कि नैय तऽ एखन दू दू टा मलेमास पड़ि गेलै ओहि लऽ कऽ दू टा जेठ भऽ गेल तही दुआरे जेठमे लोक भाँटा नहि खाइए ने
अच्छा भाटा तै नहि खाइ छै जेठमे नहि
हँ जेठमे भाँटा नै ख़ाइए
अच्छा लेकिन एहि महीनाके भाटा तीत लागैत छै कि दीदी पुरनका गाछ ह काहाकि नबका गाछ तक नीक होइ छै नीक त नबकाछक भाटा होइ छै
ओ तऽ होयैत दुर्गा पूजा लगत अहाँके नवका गा गाछक भाँटा एखन तऽ अहाँके उएह हयैत पुरने गाछक भाँटा
हँ लेकिन नवका गाछके भाटाके स्वाद दीदी ज्यादा लगै छै
हँ अच्छा चैतमे ई वहाँ एकटा जे अछि से तित हैत
अच्छा चैत मे तीत होइ छै ने आ कोनो मास मे दीदी घेरो ने खाइ छै लोक काकि घेरा खाइ छै लेकिन घेरा अशुद्ध होइ छै ने
हँ घेरा अशुद्ध होइत छै घेरा नहि खाइत छै पाबनि तिहार करैए ने जे अरबा अरुयैन तहिमे घेरा नहि नहि ओहिमे नहि खेबाक चाही आ माँ सभके देखियै जे चैत महिनामे जे भाँट काके भुजिया बनबै तऽ निमक पात नबका निमक पात नहि होइ छै सेखोट के हँ खोँटि कऽ दऽ दै भुजियामे कहै जे चैतमे खयबाक चाही
खेबाके चाही नहि नीम आ भाटा
हँ नीम आ भाँटा
ह नीम भाटा खेबाक चाही आर ई दीदी ये हमर सबके समय मे की कहू आ अपन दाई जे रहथिन तऽ कलम मे केहेन सुन्दर बैसल रहैत छलखिन हैं जे केओ कलम मे अगर गाछी मे पैर राइख दै छलै तऽ अपन दाइ लाठिये ल क क दौगै छलखिन हैं
आ
हँ दाइ के बड्ड पावर टोल के छलखिन है एकदम महारानी
बॉबी सभ कहै छलनि हैं बाबी दैके सब कहै छलनि हँ
लेकिन दीदी ओ समयसँ बड नीक छलैय दीदी केहन केहन बूढ़ बढ़ बुजुर्ग सब अपना अंगना मे बैसल रहै छलखिन हेँ कोनो चीजके बात विचार होइत छलै तऽ अपना दाइ लग अबैत छलखिन हैं
सबटा अपना दाइए स स पूछैत छलैए पूरा टोलमे कोनो काज होइतै उपनयन होइतै बियाह होइतै मूड़न होइतै त सबटा पूछले दाइये से अबै छलैया जे बाबी केना हेते बाबी केना कयल जेतै से सब हरदम हँ सब बाबिये बाबिये करैत रहै छलनि हैं
बहिन सएह तऽ छै आ आब कहाँ लत बहिन ओहन गाँंव मे लगै छै मुन आब नहि लगै छै मुन नै ओ लोके छै
आ पहिलेवला गाम नहि ने लगैत रहै छै गाममे आब लगैत रहै छै जे सभके अपना अपनामे सब सब घुसल रहै छै मोबाइलमे घुसल रहै ककरोसँ नहि मतलब
ककरोसँ नहि मतलब आइ मोबाइल वला तऽ बुझिते छियै दीदी केहन सम मय आबि गेलैया जे लोग भरि दिन ओ रिल्स तिल्स सब उहे देखैत रहे छै जेना लागै छै आब किछु दुनिए नहि छै
लग मे बैसलो रहु चाइर आदमी तऽ मोबाइले मे देखबै सबके लागल
सबके मोबाइले मे देखबै ओ बच्चा सब की खेलाइत छलै बचपना आब आबक बच्चा सब बचपना देखै छै सबटा मोबाइले मे घुसल रहैत छै नहि तऽ पहिलका बच्चास सभ आ हमहीँ अहाँसभ बहिन कते खेलायल छी अपने सब बित्ता गुल्ला आब ओ खेल सब केओ खेलाइ
नहि लोक ओहि गाछ पर सँ ओहि गाछ पर चढ़ै छले ओहि गाछ पर स ओहि गाछ
झिझरी खेलाइत छलै की की नहि अपने सब खेलाइत छलियै बहिना आब तऽ किछो छै छैहे नहि ओ सब समय
आब कतयसँ ओ समय हैत आब नहि छै पहिलुका जमाना किछु अलग रहै एखुनका किछु अलग छै अपना सभमे जतबो छै ततबो आबक धियापुतामे बौआ नहि रहतै
बुझलियै तहन और सभ कहियौ किया नहि आवाज अबैया